हेलो
हू कहू सब ठीक अहाँके
ह ठीक छै खाना खैनो
हू खा लेलिय अहाँ
ह आ और की सब भऽ रहल छै
नहि कुछो न
घर पर सभ ठीक छथिन
हू ठीक छै
और सब बताउ
सब ठीक छै पर अहाँ के मम्मी पापा ठीक छथिन
हँ सब ठीक छथिन घूमै छियै कि नहि कतहु
हू घूमे छी बीच मे गेल छले जनकपुर घूमेऽ
अच्छा बहुत नीक छै ने ओतयके जनकपुरके
ह जानकी मंदिर सब छै धनुखा सब छै घूम लायक के छै बड़ नीक छै अहाँ गेल छी कि नहि गेल छी
नहि एखन बीच मे तऽ नहि गेलो ये इमहर गेलो ये श्यामा मंदिर दरभंगा
अच्छा
आओरो बहुते जगह छै
हू
तेलकापुर गेल छी नै
अच्छा हमर माँ सब कहै छलखिन हेँ कि हमर माँ सब कहय छलनि की मिथिला हाट बड नीक छै अहाँ गेल छी
हँ बहुत नीक छै गेल छीयै हम
अच्छा कनि कहू त कहै छलखिन हमाँ सब की बड नीक सामान सब बिकाई छै
सामान सब मिलै छै ओकर बाद पहिलुका टाइमके भनसाघर माछ मरूआ रोटी ईसभ पहिलका टाइमके जतेक चीज होइ छै अपन मिथिलांचल के बिना खाना हो गेल मरुआ रोटी मछली माछ ओकर बाद बड़ी तिलकोरक तरुआ
अच्छा हूं आर आर कहे छलखिन ह की मतलब दिन से नीक राति मे नीक लगैत छै दिख मे लाइट सब जड़ैत रहे छै ह
राति तऽ दिनो क निक रहैत छै ओना तऽ नीक बनलै छै राति कनिकल लाइटे टाइट जरय रहै छै त आओर ज्यादा नीक लगे छै देखय मे
अच्छा
आओर सभ कहू
सब ठीक छै
ठीक छै गर्मी पड़ैत हेतै ने उम्हर
हू गर्मी तऽ छै अतय ठंडा कहू ने अखन धान रोपे के टाइम छै तऽ कनि पाइनो परय छै
हँ से छै एम्हर तऽ बहुत ज्यादा गर्मी छै
इएह भऽ रहल छै मिथिलांचलमे गहुँम सब मरूआ सब कटा रहल छै आओर की हेते हँ हँ अखन बीआ खसलैए कतहु जगह रोपाइयो गेलै
हूँ अरी विराम खेलीयै कि नहि खेलियै
खेलियै आम फड़ल कहाँ छलैए कनिके फड़ल छलैए लेकिन खेलियै बड्
अच्छा
सभ गाछमे नहि छलैए फड़ल कोनो कोनो गाछमे फड़ल छलैए कोनो कोनोमे नहि छलै फड़ल
अच्छा एखन अहाँ अहाँ एखन अहाँ पढै छी या कुछ
पढ़ै छियै खाना कीसभ खेनो ये
खाना भात दाल सब्जी साग
अच्छा बहुत नीक खाना अछि भात दालि सब्जी अरकञचके तिलकोरके तरुआ
अच्छा आओर कहू
भऽ रहल छै मिथिलाञ्चलमे आओर की हेतै घुम रहल छी एखन मधुश्रावणी के तैयारी चेल रहल छै
हुँ
बिसयसभ पड़ेलियै कि नहि
हा
बिसर सभ
हू बनी छै माँ सब बनबै छथिन
हँ एहि बेर दीदी के अथि हेतै न मधुश्रामणी पञ्चमी एहि बेर तऽ देडढ़ महीना के रहतै मल्लेमास पड़ै छै नहि तऽ हेबे करतै ने ई तीन तारीखसँ
हुँ
तेकर बाद तऽ दीदी एथिन दीदी त इएह इह टाम करथिन हुनकर छै तऽ फेर डेढ़ महीना के मधुश्रावणी छनि बहुत नीक लगतै देखय मे
हूँ
कबमम
हूँ
आओर सब कहू
सब ठीक
आओर
आऔर सबको कहू अहाँ के भाय बहिन सब पढ़ जाय छै कि नहि जाय छै इसकुल
हँ हँ जाइ छै सब ठीक छै
हू
आइ बताउ मिथिलाञ्चलमे कीसभ भऽ रहल छै
की हेतै यही सब आब एखन धान तान रोपाइ छै ह मरुआ कटाई छै अब
प से
यहि चलतै मर अरब त चलतै
हँ आ माछो चलतै
ह अत तऽ एन आब श्रावण एकबै तऽ ओ माछ मौस त आब नइ खेतै
हँ मिथिलाञ्चल क ईसभ बहुत प्रसिद्ध छै मड़ुआ रोटी माछ तिलकोड़क तरुआ
हू
आओरो बहुत किछु छै लेकिन ईसभ कनिक जादे छै
हँ
नहि
हु आऔर सब कहू अहाँके कथी नीक लगैत छै खाना मे
हमरा तऽ नीक लगैया दाइल भात बड़ी फेर कुदबै छै तिलकोरक तरुआ
अच्छा
आओर से बताउ माछ मिथिलाञ्चलके तऽ सबसँ प्रसिद्ध माछी छै माछ केना लोक भूलि सकैए
हँ सही छै
हू तकर बाद ओलसभके सब्जी आओर सभ बताउ अहाँके की नीक लागैया
हमरा तऽ नीक लगैत छै ओहि भात दालि सब्जी चरोड़ी पापड़ सबस नीक भात दाल सिम्पल खाना
हँ हँ हँ ओर सभ बताऊ मिथिला हाट कहियो घूमय लेल कि नहि
नहि मिथिला हाट नहि गेलिय है कहै छलखिन हँ कि जेबै एक बेर घूमय लए जेबै एक दिन बौआ सब बौआ सब साथे जेबै अखन गर्मी छै नऽ ज्यदा
हँ हँ ज्यादा गर्मी छै अतऽ
हखन बौआ क लजय जे नहि हेतै ने कनी ठण्डा पड़तै तखन जेबै नीकसँ
हँ बहुत नीक छै ओहो ठाम घूमे वलाा जतेक सामान रहै छै सबटा लकड़ीे के रहै छै तकर बाद भनसा घर सब पहिलका टाइमसके फेर उखड़ आर जात जतेक पहिलका सामान सभ रहैत छै
हू आ हमर माँ सब कहै छलखिन बहुत महगा कहै छलखिन हँ कि मतलब एगो पेन क किनयमे दू सौ तीन सौ रुपैआ पड़ि जाइ छै घर रेंट लेबा में बहुते पााय पड़ि जाय छै
ओर सभ ठीक अछि
हूँ सब ठीक छै
हँ ओर की सब भऽ रहल छै
नहि कतहु एने घूम रहल छलै हवा ठण्डा जेना अइ तऽ कनि हाबे मै अनि घुरी छलैय
ओर सब बताउ तैयारी भऽ रहल छै कि नहि
हू तैयारी भऽ रहल छै आब
की
ह मधश्रावणी पं्चमी के तैयारी भऽ रहल छै माँ सब करै छथिन हम तऽ ओते ओहि सबमे ओते नहि करै छी कनी हेल्प करि दै छी माँ बाबूजी ज्यादा बूजै छथिन नऽ ओहि सभमे
हँ हँ उएहसँ बिसहारा बनेथिन नऽ सभके नहि होइत छनि बनबल
हू तऽ ओहि सब बनबै छथिन तऽ ओह आब पूजा पाठ पर ते कथठा सुन तेह
फेर दीदी सब एयथिन दीदी एयथिन तकर बादेे हेते तऽ हिनकर पूजन पहिलू पूजा छै ने हुनकर एहिबेर तऽ मलेमासो पड़ैत छै एक महिना डेढ़ महिनाकेऽ बहुत मोन लगतै घूमऽमे
हूँ
इएह सब ओर की हेतै
हू आहाँ सब ओतय पैन तैन परे छै कि नहि
पैन कहाँ पड़ै छै बहुत रौद रहै छै अमरो तऽ पूरा अखन बारिशके टाइम छलैया बारिश होबयके टाइम छै जखन रौद होइत छै जखन रौद होबयके टाइम रहतै तखन बारिश हेतै
ह सही बात छै अखन गाँव घरमे तऽ बुझ े छै केहन समस्या छै पैन पड़े देरी लाइन चैल गेल
ह आओर सब कहू की हो रहल छै मिथिलाञ्चलमे मंदिर सब गेल छी के नहि जे प्रसिद्ध मंदिर सब छै
गेल छी कलना मंदिर छी अपना कलना मंदिर भऽ गेलै ओकर बाद बहुत जेना पूर भऽ गेले धनुखा के जे धनुखा गेल छी
अच्छा आओर श्यामा मन्दिर गेल छी कि नहि
नहि श्यामा मंन्दिर तऽ नहि गेल छी पर
तीन
परमंसा देवी मंदिर गेल छै जे कलुवाई ले पड़ैत छै
ई कतेक प्रसिद्ध छथिन उच्चैठ मन्दिर भगवती उच्चैठके भगवती
हू
बहुत ज्यादा सुन्दर छथिन
बहुते आदमी सब जाय छै घूमय ला हम भी गेल छै एक बेर बहुत नीक मंदिर छै पर ओ तऽ प्रसादी भी हूं
आओरो सभ बहुत मन्दिर सब छै एम्हर घूमऽ लेल
घुमल से बहुते अपना मिथिलांचल मे मंदिर के कमी छै बहुते छै
ह अखन त मि मिथिलो पेन्टिंग सबके खुजलैए मधुबनीमे बहुत ज्यादा
हू
ओना तऽ पहिलेसँ प्रसिद्ध छै ई पेन्टिंगके लऽ कऽ मिथिला पेन्टिंगके लऽ कऽ लेकिन एखन तक बहुत ज्यादे फेर खुजि गेल छै बहुत नीक बात छै
हू
कहियो गेलियै या पेन्टिंगसभ देखय लेल कि नहि
नहि पेंटिंग सब ते देख ला नै गेल छी मंदिर सब गेल छी पर एक बेर जेबय
अच्छा पेन्टिंगोसभ बहुत नीक रहैत छै
हू
पेंटिंग सब के एकदम नीकसँ कला क कऽ कक ओकर घर मे जे होइ छै
हूँ
सेहो सभ रहैत छै कोबर घर लेल फेर जेना अपना सबके भऽ गेल माछ फेर हाथी
हूँ
जे ईसभ रहैत छै सभटा पेन्टिंग रहै छै पारल
हूँ
ओ त
सब ठीक
और मधुश्रावणीमे ओ हाथमे कथि कहैत छै धान राख वाला ढको जेका बनै छै न मच्छी सेट के या हाथ
हूँ
हँ ओहो बहुत नीक लगैत रहैत छै देखय मे
हूँ आ फूल लोढ़य जाइ छै जे फुल सब सजाक रखै छै
हँ होइ छै ने फेर साँझ खन कऽ जेथिन फूल लोढ़य लेल ओकर बाद बीछ क एथिन तकर बाद भोरमे विषहराके पूजा हेतै महादेवके बहुत नीक लागैत रहैत छै लेकिन